हेलो हँ आ गी आवाज
नमस्ते
नमस्ते ठीक हो
हँ हम तऽ ठीक केन तुम बताओ
और बताओ घर सब ठीक है
हँ सब बढ़िआ है
अच्छा अब तुम्हारे होगी न उस वाली मम्मी वाली आइ डी सब कोल हो रही ह न इ गाड़ि न हो री न हो री हो
अरे अरे सुन है मेरी बात मम्मी वाला नंबर
हँ अ जियो फोन मतलब य फोन तुम्हारे पास है
हँ
आरे यार यूसी ने मै सोच रहि मैने कि शायरी वाला लगा हुआ है गला अब फिर इनकी पता नहि कब चल जाबै ड्यूटी
गन्नी तऽ को मे पास रहै फॉन ठीक है जादा रात फिर दस बजे के बाद में करबाती हुँ तुम्हारी
दस बजे और कोइ न तऽ मैन तो रात को पता कितने बजे रात दिनमे सोले मे सारे जने हमसब अरे बालक आगे तो पता का घर में इतने सारे फेर अम हैं तो पूे दिन हा हुला रख दिन में सोले मैं रात को एक एक दो तो मुजाराम बच जामे एक दो तो फ मच्छर से मार रहूँ
कठल वठल दन कोई न
ओ पता नहि यार आज तऽ हम ने वहाँ भिजवाई ह क टहलस यहाँ पे पवन के यहाँ पे
कोन केँ
ओ उसके पायल केँ
किसके भततीजी के यहाँ वे
मोटी की भतीजी के घर पे
अच्छ न ओ क रही मे ले चाहूी मेन क ले केब बात आ शाम को ले कलकते मौसा जाएंगे त डूट के लएं बना दूंगी फर दे मफा चले जाएंगे त फर मे अपने एक पेट को बनाती न ह फेर बेकार जाइए
ड्यूटी जारही कटलह भी भेजवा दोगी पूछि मम्मी पूछेगा
महिमा महिमा हेलो हेलो
एक पेट के न
अच्छा कल जांगे रूटी
हँ सुबह जाएंगे ते मा तऽ हम फेर कल परसो को आंगे हम
अच्छा हँ आ जाउ कोइ बात न
कल को आ जाते ह हम पता लता ह मैंने आमीे रखी है तुमार टीम चरा रखे ने सुखा उखााक
सुखा सुक उका आजा फिर न य कठल पकव ए कठहल खराब हो रहि है उबाल क चार्ज उड़ जाएगा देखो है न अपना अपना चार लोग छत पर सूख जावें एक दिन सुूजमे आएगी सारी हो सुकांइ पटनिया बन्दरक देखा लतना पटबन्दक खेतो पाते न है
आब तुम्हार आमी फाम्मी कटनी ती मम्मी क्य न हमार आमी
टी आजी की कब अभी चली गइ कोन कोन गाम या में तरण अद्धोकरण कारन तोर न तोर लें पैर पसार हिनी
हँ तऽ कह रही नोकर मैंने तो ले लिया आमी सुखाउंगी अब कलवल को ले कार को ने दो दिनमे अन कोन का देगी एक दो दिन
उंह तोरने के लिए कितने बदतमीज बालक अरे नी नी गैयै बाबली खेता तोड़ लाओमे कठहल तोड़ने कही ज कहाँ तने कही पूछे मम्मी पालक जाएगी पूछ आ रहल तो हैं
आ जा पेठ पे चलेंगे सामान लएंगे कुछ
पैट मे यार पैट मे कब म अ कहाँ लेब है त सबकुछ त हैबे त ओ घरमे सर बाल काने
मैं तो मिर्च मसाले लेके आउंगी साबुत मिर्च मसाले लेके आउगां साबुत बढिया एक दम चटपटे को लाकेसी
सस्ते मिला कोई मसाले भी
हा
कल इतना पैसा लगा खुलस कराउ चीजो पर
आ
अरे उ मौसी पेड़ है न बीच बाला उस चाचा जी के पेड़ है आदमी तोर लाउ आमी तोर लाउ ऐसी फुलगे ने एक देरमे
हाँ
सो जा ह
ओ बालक
बालक केन टूअेलमे नहाने
अब स्कूल काम कर ली सारा
हाँ करलिया हे हे कहीँ न करालाली करतै न
क्यो मार करबा करो
खूब कहू हरामजादे करती तऽ कल करेंगे कल करेंगे दो चार दिन दिखेंगे नजदिक के तब इने पता चलेंगे
आ काम भी तो बहुत मिला है
ह क्या हो गया बना है सौ सौ का चौबिस डंडा तेरी माँ चोद दूंगा बताउं अभी दीदी हमर मुड खराब मत कर खाय के लिए अभी न मिली रात को बंगोर मिली अभी हम अपने बाप है छिललथिन मेहनत से कटहल दे जाइ कटहल बनाउं मे
तुमने फिर ओ न क्या मै रिकॉर्डिंगो को ने अभी करियो मत जब तक कोड पूरी न हो जाएगी
जी मैंने बिगाड़ी न रिकॉर्डिंगो की न है मै त एक भावी उकर दी नूनाजी जी मेने सुनता ली पर सबमिट न करी कही बिगड़ जाबै जब तक हनी की मम्मी सुआत न आउंगी जब तब तक घर न आउंगी रात
तऽ बेटे ई बात न ओ किस पर हो गै न है
न करी न करींगी जी मैने गूगल पे सर्च करी और जन पे करी पर भाषा मतलब बोलनी ना रही हम पे मैथिली भाषा
हँ आर बतामे उस लैंग्वेजमे ब बोलत लि बार बोल बाल भी लोगे अर्जुन लिखने का सिस्टम है न अगर मैने ओ लिखा बिलकुल जो वो बोल रहे ने रिकॉर्डिंग बोल रहे वो लिखना हमे तो मैने ओ लिखा इंग्लिशमे ओ लेना ना हिन्दी मे लेना मेथिलीमे मेथिलीमे कंर्वट मे मैथिली मे लिखा वो
रोटी बनाउंगा बाद मे मसाला लाउं पहले धनिया बनिया कुछ भी न है अब कहाँ जाएगी क्यों नहि जाउंगी सामान ना है कुछ भी घरमे समान न है घर मे समान बाद ले आना बाद मे नोप्रोब्लम नोप्रोब्लम चीनी घी न हो नोप्रोब्लम फोन मेरी दस मिनट के बाद कटेगा फोन कटेगा हँ बोल हेलो हेलो
हेलो
हैलो हैलो निकला नहि ओ ी व्यक्ति ोलल हैलो आवाज कम कम आ रहि है यू कम कम नेट कम कम चल रहा है यु कम कम
त दुपहीमेसो मै क कसोई मै मसान को कल करूंगी त नेट उ खर्च मत करी हूँ
हँ मैने तो फोन करा दो तीन बार तो
क खर्च कर दो जी बी मे फोर जी सोच कि फोर जीमे
रोटी मार जा हँ बताउ नैट कम कम चलला दी क तेरा आवाज कट कट क आ री ह पछिया
आब वइफ कनेकट करऽब साढ़े च साढ़े तीन सो रिचार्ज ग्र फालतूमें दो जीबी ाटा मिल है रोज का उसमे भी क्य मे शाम तक दुपहर तक खतम सारा का सारा
आओर मालक उड़ा देबै
आर
मारी नहिे थोड़ी बहुत कल कलनोन क फोन कोन देखा क कोन सा फोन देखने वाला
सारे ह फ एक न करना त ना देखता हो सारे हीै सारे के सारे छोटे से लेके बड़े छोटे से लेके बड़े तक सबको हाथ मे फोन चााहए
ह फो ल काने देख
हँ अगर इस ी जगह बैठा
गहतेी ने पढ़ने की क देेते तऽ
ट्रश लदा नहििन
हँ
आओर बढ़िया नानी फोन करी तुमने किसी ने उठाय ना भोला क कभी
नानी मम्मी से बात हुई होगी उन हो गइ मम्मी से बात
अच्छा हो गइ अच जमा मी त बतारी बीबी आर बी बी मम्मी कॉल कर रही हैओर बड़ी मम्मी कॉल करी है मेन नाम हम बता दी मेर को बाबा ने बुढ़िय ने सोचल की पता न सना सरावल बता दीजैय चल में बताउ ते बता जे बड़े ऑ किसर सुपरमी कोइ कैसे बता देगा
बड़ो बस कहाँसे
गुल्लू है गैंग है उसका
हाँ तो गेलो नहि मानी तऽ काम पता लगमे छी आगे
हाँ नल तू बताइ दियो मन बतैबै हाँ और फोन करके करबा दुंगी तेरी हेलो हेलो की माँ की